कम्पईल्ट के लए तुरन्ते पाँच गो टास्क के कऐ देलक हँ
बढ़िआ ह तो
देखियौ ने फेर देलक उन्नैस गो भऽ गेल
तऽ यहाँके आठ सए तऽ यहाँके आठ सए रुपैआ आमदनी भऽ गेल
देखियौ नेब आबै छी तऽ एतै पर ने
चलब तहन दुनू आदमी राकमे एक एकटा बीप ठीक
चुप
चुप कोन चीज
छै पाँचटा टास्क फेर बैन हँ नीक छैनाह कल पर ब पुटटी की करियियै कि नहि
कथ लियै
पुटी चिकन आँ तऽ कहलक कहान छलै कि जानीगरीीमे बना क दे जंग तऽ सुप्त नहि ने बनल देतै तऽ तखने
ह तो सुख जाइ छ
या त केना हेतय मंगि दियै ऑर्डर
अ कहि ल लगावो देत
वहिं लगा देलिए
किया ने लगते ऐं
हँ
अच्छा
ठीक छै बाबू
कहाँ गेलिलेय रेय
कतऽ गेल या
बढ़ छै च
हुँ
हँ कोन
बाजू
नहि किछु
मतलब बात चीत कहलाै कि यहाँ जे ने पाँच बजे तक काज निपटा लिया फिर हम दुनू आदमी चल चल
तऽ आइके तऽ काज भोरे मे रहैय तऽ काज तऽ अहाँके अ ने ह कथी नहि तब तऽ चलि जाउ भाभी के एमहर प्लांट धऽ दिय इम्हर से जे इम्हर कनि धूपो छै ने
त पइन तन
संजीव जी धऽ देथिन
अच्छा ठीक छै
ह प्रिया कहलकै हन
अच्छा
हँ ओ डाल देंगे
हँ तऽ चलतेै ने को दिक्कत नहि
कआकि एम्हर तऽ धूप नहि आबै छै
हुँ मेन बम्बू प्लानंट के बुत लेलिय
तऽ बम्बओ प्लाानंटमे कनि धूप आ पानि दुनू चाही नहि तऽ खराब भऽ जाय
हुँ
ह
आओर
ठीक छै पिछला बेर बाहर छोड़ कऽ गेल छै घर मे छलए तऽ सभटा खराब भऽ गेल छलिए
हुँ हुँ से तऽ पेने ग
कऽ देलियै कि काल्हि भोरे जाय के रहते तब कखन लोक बाहर करते
हँ अच्छा बस बस बस नहि देख देखऽ पड़तै
अच्छा देख लेब तऽ कोन बससँ जायब से जेड़प्लान त साफ सुखा गेलै तोड़ि देने छै छौड़ा
कोई बात नहि तो जााके दूटा प्लांट ओहिठाम लऽ अबै छै गंगा नर्सरी क क कह छैकरा लक्ष्मी प्रिय विष्णुपिय घर ल चलबै
कहिए जेबै अहाँ से
हँ आइ साँझ मे एबै ने त फेरो अबै
ओतो भेटैत छै सब
ओतम तऽन नहिइ प लियरा त नहि तऽ मधमे सुरेन्द्र श्रआामगुलला
हँ हँ हमर सबके पहिले ओतेसँ प्लांट खरीदा हइ छलै सुरेन्द्र बला तऽ हमरा कहने छलै डिग्री दै लेल अपन ओ हमर
अच्छा
हर महिना हमरा दस हजार रुपैआ देते रहै केमिस्ट्री होनर्स छलै नए हमर हू कहने छलै या ले हमहु सब त ओकरा शुरू से जान छियै ने बिहार त पहिले से जानै छै बचपन से एटलीस्ट जानै छियै ओकरा बाबासभ जहिया छलखिन तहियास सुरेन्द्र नाथ जी छल
हू
छलखिन ओते से सब तहिय तो जवान रहे आब तऽ बूढ़ा भऽ गेल
ओएह दुआरे तऽ कहै छै त जल्दी करो
आ तऽ कहतेै नहि कहिया वियाह करते तोरा लेल
ह दिक्कत ओ छै ने एक तऽ बिहारी के ससंख्या कम लै छै
के बिहारी की संख्या
ह ओड़िया बात करै छै ने कस
एतऽ रख देबै तऽ यामिनीयो मैम के ध्यान रहतै पेड़ पर
हँ हँ नहि बात ठ ह य नहि मैडम बियाह करते है ओकर त एक भ गेलै ब हम नहि जायब दस साल छोटे रहते ने की दिक्कत छै ह यामनी मैडम
ओ सब खत्मो भऽ गेल बियाह क स
ह उमर भऽ गेलै खतम तऽ की भऽ गेलै
ओ नहि करथिन
हू
रवि के अपने गर्लफ्रेंड छै तऽ कथल रवि करतै
एगो थोड़े होय छै तीन तीन टा छै
अन्हि कें कहने
जाय तीन तीन गो अछा
आँ अन्हि कें ने दुकाने
एकटा कोडरमा रहैत छै एकटा भुवनेश्वरमे एकटा पटनामे
हँ
हँ सही कहै छ
कर दिय र बि
आ हम कहते तोहन ने जबरदस्ती केना करा देबै
नहि होइ छै तेना
हुँ
ह ह
की भेले या
जेना होइ छै तना करबा देब
हँ सबकछु तऽ जोड़ देलीै सामत भए गेलो सबकछु के भए जतौ बारतीी मे भ गेलो हजाम के रूप मे बबलुआ के ले लेबे
हुँ
तऽ भऽ जेतै तऽ काज तऽ भए जेतै ने हजमाामे पूरा रोल ओह भए जेतै
हुँ पाइ कौरि अपन द ठीके रहत है तब त
ठीक ने
अगर हम दस एखन कम्प्लीट कऽलीै तऽ फेर प्रोजेक्टऽ देते आइयए
अच्छा
हँ जेतेक जल्दी कम्प्पीलट क देब ओत
बढ़िआँ छै तऽ आर सब बाजू
आ जेना एक हजार हेतै तऽ कमीशन दिअ पड़ैत छै दू सए रुपैआ
हुँ
हँ
देखू भइ कितना दै य ओहिके बाद
हँ पहिले देतीेै तऽ
हुँ सभके पाछाँ कऽ देबै हम तऽ
हँ
कानैत ऐतय
कहब नहि सब के के ल गेल नहि तऽ एखन सभ
हँ वहि तो एक एको जोड़ा दै छियै
कथी
थोे ने छै कि मैथिलीए बाजऽ पतै को भष बाज सकै छै
नहि नहि नहि मैथिली ह
हर तूका टोटल वला टूटल फुट चलतै न
हँ
आ त भ गेलय रबी के जोड़ा द छै अपन गर्लफ्रेंड सब बात करते अपन
मैथिलीमे
आ पाइयओ अयतै
पाइयो कमात अपन बैठल बैठल रात के सात घंटा ड्यूटी की दैय छे ऐं डढ़ बजे रात तक पौने दू बजे रात तक आज रूममेट छै ने तऽ उएह बात आबै छै जब जखन जखन नींद टूटैया तखन तखन देखै छी कि फुसुर फुसुर के कम्बल केतर से आवाज अबै छै
हँ हँ त रवी अपन बात
हँ जब बतियाइ है इतना इतना देर बतिया ह तऽ यहपे ब से बात करत अपन दुनू
हुँ हँ आओर इ ऐतेय
पाइ आयत सेंआ बौह कें न रौ रबी की फ फोनपे तऽ हमर कनिआ छथिन बतियाब की न ब बहिन के ऑफर देलहु तऽ अहाँ अपने मना कअ देलीय
हुँ
कहैत छथि बहन तहीन छथिन बहिीनके ऑफर देलहुँ तऽ अहाँ अपने बना कऽ देलहुँ कि जे ओ बालै सेहो नहि रहत
हुँ
आँ
सबटा बाल उड़ि जेतै
हानि दिया बात केने छलिए न कहलकिन्ह हन जे
हॅं
जेहो बचल हइ सेहो उखरि जाएत।
हूॅं, हूॅं
बेचारा तहियास साइडे भऽ गेल।
हँ
हूॅं
सही बात छै आओर?
ठीक
ठीक तऽ
भऽ गेलै टाइम?
नाइ नो बियालिस आब कटबे कर हँ
सत्रह अठारह सेकेंड य टाइम
हँ एखन छैय अहाँ क नहि देलक नया टाक्स
नइ एखन नहि देलैथ ह आ हे अरे तू हाजमा वला रोल क लेबैन हजमा वाला रोल ओहिमे मतलब बाराती जेतै ओकर लेल दतमैन ततमैन तोइड़ कऽ लेनाई आय हजमा जे राति भर जे करतै अथि जलेते न ओ बियाह के लेल पूरा ओमे जब एकरासँ नहि होयत अह दोसर देखि लिया नहि एकरास नहि हत भऽ गेल ठीक ह फोन करतू तोहन दश मिनट सँ उपर भऽ गैल